हँ तखन बौआ के चोट लाग गेला?
नय चोट नहि लगलै ओ खेलाइ छलै ने फुटबॉल आइ पी टी पीरियड छलेया, एतुका बच्चा सब बड़मास छल तमेलियन से। तऽ ओ नहि खेला देलकै ओकरा मतलब सब दिन के अथी कऽ दै छै औरो बच्चा सबके लऽ लै छै फेमिलियन सबके।
हँ से तऽ इम्हरो पार्सलिटी करै छै। ह्म्म
बजलियै की, हां त झूठो बात बजै छै ने बच्चा स सब
हाँ सेे त झू
ह कहलैकय जगह नहि छैलाय सेट नै स्पेस नहि छैलय त तू एकटा के निकैल दाही।
हाँ छैहए की।
आ बुची कानै लगलै। ह्म्म हमर बुच्ची कनैय लगलै हमर बौआ बौआ कहना लगैय मर बुच्ची कहे जे पेट मे दर्द करैया, मां दर्द करैए उल्टी जेना मोन करैया। तहन फेर, चलो तुमको सुला दे। नहि तऽ बारिश भेलै एखन तुरंत।
खूब बारिश, बैंगलोरोमे भेलैय बारिश स।
कुछ त ब् भेठार के छलखिन जे बच्चा सब ठीक यऽ कि नहि
ह्म्म, हमरा बेर चोट तोट लागि गेलैए दुनू भसके एकटा देखली कनैत त हम कहैलिय चोट चोट लागि गेलै भसके आयल हेै कनैत तै। त तखन कहलिय ज करबै बादमे।
हँ ओहि दुआरे करै छले, फेर ओकर बाद ओ कहलकै बुच्ची के मोन खराब लगै छलै। त हम दुनूके के लऽ के एलहुँ फेर ओकरा कुल्फी देलियै जे कही पेट द ठण्डा करतै। कखनो कखनो गर्मियो से हुअ लगैत छै न?
हाँ हां से तऽ ब बेसी गर्मी लागि जाय छै, त एना मोन उलबुले लागय।
हँ जल्दी जल्दी खेनाय बना क गेल छल, हाँ खेलके एखेने खुबैते ते छलियै ओककरे
अच्छा
अपने तऽ नहि खेते कहे मन कर रहा है, तो खाउ नहि मन करा तो छोड़ दो। नहि खाना है, चल खुआ दै छ।
शइनोके बेसी देर तक रखैत छै ने, छुट्टी मतलब
हां जे बस सेकेंड सैटरडे रहे छै वएह टा छुट्टी रहे छे, पूरा फुल डे मतलब छुटी हाँ ब बाकी दिन जे शैन रहै छै ते मे। आ की कहे छै फूल अथी होइ छै, अढ़ाई बजे तक, पोने तीन बजे तक।
ओ
आ लास्ट जे बर्किंग डे रहै छै, ताहिमे आधा डे रहै छै हाफ डे एगारह बजे तक।
ओ
दै छै छुट्टी। त एको दिन के छुट्टी, हाँ नओ नहि साढ़े आठ
साढ़े आठ बजे तक।
हाँ कहियो काल पोने नौ भऽ जाइ छै।
हां हाँ अ तोड़ो बन बेसता रहत त
ह्म्म
तोरो बड व्यस्तता रहेते हो, भरि दिन पूरा मतलब अकेले
पूरा दिन अकेले की कहियौ, वैह त कहलिऔ काल्हि ओकरा पढ़बै ले बैसलियै बौआ बुच्चीके खाना मतलब हं ओहन कोनो खास नै बनै छलै। त बैसलिअइ पढ़बै ले आब जहन बैसही तखन ने धिआन होइत रहै छै, मेन होइ छै कि जे धियाने ने जाइ छै ओइ पर मे, इम्हरका काज सं थाकि जाइ छियै। आब जखन काल्हि बैसलियै त बौआके कहलियै एत गलत या, एत गलत या, एत गलत या आ ओ जहन ओ बैसलखिन पढ़ै ल पढ़बै ले त तामस उठलनि, हम कहलिअइ हमरे परमे अथी केलखिन खोंखिएलखिन। मतलब बजै त नै छथिन, खोंखियाइ छथिन जहन देखै छथिन त। हम कहलिअइ कथी हमरा पढ़ाक भेलै से कहु, त कहै छथिन हमरा ने तहन की होइत रहैया ने जे अहाँ किछ सब किछ छोरि दियौ बस बच्चा के पढ़ा दियौ, हम कहलियै कि जे हम जे सब किछ छोरि देबै त त बच्चाके पढ़ैके अलावो किछो ओकर काज होइ छै ने? आब ई त छै ने जे भुखले राखि देबै? बाहरके जे खाना मंगा देबै, एना हम कह हमरा कहलखिन आइयो काज वाली पर तामस उठि गेलौं, की केलकै एम्हर बर्तन धो लेलकै हं, बार बार कहै छियै इ हम उम्हर पूजा करे छलियै ओ आगुएमे पन्नीमे क आंठि फेेक क चलि गेलै। पाँच दिनसं माथा खराब केने
हं काज वाली सबके, ओ सब ओते नै ने बुझै छै। इमहरका लोक सब तोरा ओते नै बुझ तौ, आंठि कांठके किछो नै। बेडे पर, बेडे पर खाना खेतौ, बेडे पर सुततौ, बेडे पर सब चीज देखैत रहै छिअइ करैत रहै छै।
सब दिन त बुझलियै हं, तमसेबो केलियैया ओइ दिन धुएबो केलियै तकर बावजूदो करै
ई सब चीज के नै, अहि सबमे की अपनो सब दिस आब त वैह भ गेलै या सब स्टेंडरी भ गेलैया। पहिने जकां त आब नै रहलै, आंठि कांठके कोनो विचारे नै छै आब कोनो ककरो भी, आब वैह हाथ पर वैह जगह पर खाइ छै वैह जगह पर बैसैत रहै छै। किछ विचारे नै नै छै त हँ ओ स ह
ब्राह्मणो मे आब नै छै।
हँ नहिए छै सैह कहलियौ न, जे सभ चीज आब खतमे भ रहल छै धीरे धीरे क क सबटा खतम, अपन सबके जेनरेशन तक जे हँ अपन सब शके जेनरेशन जे एखन भेलै भेलै बा, आबक जेनरेशन सब त औरो नै बुझै जाइ छै न, हं हं ई सब त तहिना एकरो अहिना ओना त देखै छियै अइ सबमे लंच पैक जे जाइ छै त अपना सब्जी जेना ई नै छै जे बैगेमे लंच ल जाउ अलग सं लंच बैग रहै छै। त से त देखैत रहै छियै। हं आ अथी सब नॉनवेज, नॉनवेज हँ-हँ हमरो सबके, एकरा सबके देखै छियै अप
नॉनवेज अलाउड नै छै इसकुल मे, तोरा सबके छै?
कथी नॉनवेज नै छै एलाउड वैह कहलियौ जे किछो भी अंडा तंडा ल जाइ छै बहुत बच्चा सब। एग उबालिके ल गेल, ऑमलेट लेलक लेकिन इमहर ई मछली ई सब नै ल जाइ छै से सब‌।
अंडा अलाउड छै?
हँ अंडा, ऑमलेट सब एलाउड छै। अंडा सब त देखै छियै सैंनविच, बनवे छै ब्रेड के त कते बच्चा इहै बुझैत रहे छै स जे मम्मी उसको दे, एकरा सबके नीके ने लगै छियै अंडा। होँ होँ।
हमरा बहुआ के नीक लगै छै।
हँ हमरो बौआ के नीक लगे छै एग उबालल। बड़ नीक लगै छै हम्म, नेइ कौरैत रहै छियै ते एते कौरै अथी घरमे आनू त फेर,
पच सब कहै छिए भेज छियै भेज छियै अंडा बना अंडा लेकिन अपना जे शुरू,
नई खाए छै ना हँ। इहो हमर इहो नई खाए छथिन ई सब चीज। त कनी लबै छी आ बच्चासबके आई सबमे तोरा, अई सब मे देखे छीे जेना अपना सब दिस रोड पर अंडा उबालल या ऑमलेट भेटैत रहे छै से ने इम्हर, भेटैत रहै छै ईम्हर उबालल तोबालल नई देखैत रहै छियै कतौ। अपने घोरमे आनू तखने बनाउ सै,
ई सब छोइर देलखिन ई त किछु नय खाए छथिन जे मोन खराब,
हमरो ई नैय खाई छथिन न किछ नै, खाइ छथिन ना आब नय ना मछली नै मटन त हमरासबके घोरमे नहिए कहिओ बोनै छलै। मछली एकटा बनबै छलोअ अ मछ, मछलियो आब नेय खाय छथिन आ एय सब मे तोरा मछली बढ़िया भेटबो नैए कोरे छै। तै सेए देखे छियै मछ, लिअ नि,
फ्रिलिपकेसुस सब स मगबै छियै। त एकदम नई टेस्ट रहै छै एकदम गन्दा टेस्ट रहै छै हमरा आइन के देलखिन, अ गामके बड़ नीक रहै छै ग,
गाँव केत बड़ नीक।
गाम के मछली एतेक लाइट रैए छै, मतलब अय बेेर हम रिकॉर्ड तोइर देलियै कहलखिन ह कि जेह पूरा, सालक माछ खा लेलियै। हम कहलियै माछै टा त एकटा नीक लगे खूब खेलउवा माछ खूब।
बरसातक समय में छोटकी छोटकी मछली बड़ नीक भे,
छोटकी त नै खेलिय बड़की बड़की रो बला। क मतलब भोरे अबे छले हे सासुर गेटे पर में घरे पर अबे, छिलै एकदम एते नीक माछ बोने,
हमरा सबके बहुत दिन भ गेल माछ।
बौआ बुच्ची नय खाइ छै बौआ बुच्ची ओना नै खाइ छै एतका माछ लेकिन बुच्ची त सा, फे ने खाइ छै लेकिन ओकरो ओत माछ निक लगै छलै।
दुनू नय खाए छै बेसी जे नय बनबे छियै ना त ओ स्वादे नय ल, तो कहिओ क जे बनेबौ पने हँ नै, अय सबौ बढ़िआँ नीको नै लगै छै टेस्टे कतबो मसाला कत, कतबो अथी क क बनबै छियै ओहेन टेस्ट कहाँ होइ छै जेहन गाम सबके होइ छै।
नहि तऽ हथी जे छै की कहै छै ओता जे माछ बने छला त बुच्चीयो खाइ छलै।
हँ
फ्रइडो मछली या मतलब ओना हो। आ एतऽ नहि, एतऽ तऽ हम तऽ अबैयो काल मे हमरा माछ भात एक दिन हमर पितिया साउस पार्टी देने छलखिन, हम हम गेल रहिय त माछ भात के सबहक खेनाइ बनेने रहथिन आ हमरा ओता त हर दमे अबै छीये, मतलब नओ बजे तक राइतौ मे आबि जाय छीये, साढ़े नओ बजे राइत में कखनो आय
से स तोरा त पहिने नहि रहो मछली से ओते कहाँ रहो बे।
हमरा नहि छले, हमरा पहिने कनी मनी मीट खा ले छलियै कनी मनी मीटे खाले छ छेलिए, लेकिन आब हम मीटे छोड़ि देलियै साफे।
मीट तऽ छोड़ि देली से नीके केली, मीट मीट बहुत खराब चीज भेलै। हमु के बहुत हँ बहुत खराब चीज भेलै मीट नहि खेबाक रेडमीट केकरो नहि खेबाक छै, लेकिन आब कते हमरा सबके तऽ बड़का ददा सबके एहिठाम तऽ सप्ताह मे हमरा लगैया दू दिनके तऽ मटने होइत रहै छनि कहैने छै जे लोक पैसा बेसी भऽ जाइ छै, तऽ खाली खाइएके भऽ जाइ छै।
किनका?
तऽ पंकज पंकजके बड बे छै, ने मटन खायके। पंकज
नै तै पंकज क देह बहुत
हाँ देख देखली देखी ने केहन भऽ गेलैऽ आ कनियो तऽहिना भऽ गेल छै ने?
कनिया त पहनै से छै, कनिया तऽ कुमाइरे से
हाँ हाँ, देखो ना उसमे है बॉक्स मे। ओ नहि खाइ छै, बंधन नहि खाइ छै, बंधन आब नहि खाइ छै। बंधन तऽ किछु नहि खइ छै।
हाँ।
चिकेन ओकरा निक ओते मछली ओते नहि बढ़िया लगै छलै लेकिन चिके केन बढ़ियां स खा हँ मछली सब ओ त नहि खाइ छल ओ, चिकेन बढ़िया लगे छल त चिक चिकेनो आब छोड़ि देलकै, किछु नहि खाइ छै बन्दन आब। आ बौआ झा के बुझाईया पता ने नय कहबौ लेकिन ओहि बीचमें जे बीचमे मटन टन बेसी खाइ त पैल्स वला प्रॉब्लेम भऽ गेल छलै। बौआ झा के, हेलो
कथि के प्रॉब्लेम?
पाइईल्स के बाबासीर बला प्रॉब्लेम। ह्म्म त ओकरा मटन मटन मटन खेनाइ साफे ओकरा बंन्द करबा देने रहै, डॉक्टर कहि देने रहे हमर सा सब लग बाजल छलय एक दिन जे मटन कहि देलक न खाय ले। पाईल्स के तऽ मटन बहुत खराबी करै छै न।
अच्छा
त ओ तोरा त ओहि दिनसँ आब लेकिन तैओ खायवला इंसान तऽ खेबे करतै ओसभ खाइते रहै छै हमेशा। बड़का दादा के बड़ पसन्द छनि ने मटन आ काकीयो तऽ घिचले छथिन एहि सभमे। मछ मछली मटन हां हुनका तै खाली नॉनवेजे के रहय छलैन। ब त खूब खाइ छथिन उ सब नीक लगय छैन अपन हुं ई सब खूब खाइ जाए छै। थिन ई सब चीज
अच्छा कहिया से जहिया से बुच्ची भेलय पेट मे
हां तहे से नीक लागय छै।
टे मे रहय तखने से हमरा बड्ड नीक लागय लागल आ बौआ जे रहय पेट मे तऽ हमरा किछ नै नीक लगय छलए नॉनवेज तोनवेज किछ नै आ माछो
कते कते वैह रहय लेकिन जहिया से बंगलोर मे र ह लगलौ नै तहिया से मछली-तछली के आब नै।
कहलिए ओता जे एक सौ के होय यै ऐखन डॉक्टरो कहनै छले हमरा अपोलो मे देखेनै रहियै। तब हुनकर आब जे भेलय तऽ ओय मे कहलके हां-हां। तऽ कहलकै जे आप अंडा खाइये, पिस खाइये, चिकेन खाते हैं हम कहलिए हम कुछ नहीं खाएंगे फिश खाते हैं थोड़ा बहुत तऽ ई अपन हमरा दुआरे लीसे से मंगवे छलखिन हें तते महग माछ
से मंग अ बड महग होय छै हां लेकिन होय छै ब ढ़िया लेकिन-लेकिन खेलियै नै फेर ओहो बात बराबरे भेलय बुझय छियै हम्हुँ कहनै नै रीहो जे लीसे से लेकिन देखलियै जहन ओ जहन लोहिया मे लोग दै छै तऽ ओ बड़ फे बला उ फट-फट-फट-फट क के तत्ते उ तेल मे उड़े तब देख देखिए तै हम कहियै कि जे जैं बर्फ बला मछली छै बर्फ मे रखै छै तें ने फट-फट-फट फट एतय उड़य छै।
ओ सब तै सबटा फ्रिज में राखे छै नै
हां वैह बर्फ के अथी मे ओकर सबके कोन केमिकल दऽ कऽ रखय छै जे उ ओहिना तोरा रहतौ कते-कते दिनका मछली सब रहतौ एकदम टाइट-टाइट भेल। अबै छलै तऽ ठीके बड़ नीक रहय छलै हां एतय तै अत तो भरल रहय छै मॉल सब में सुखाऐल मछली। हुं फोरन जकाँ मिरचाई के जेना फोरन होय छै तैहना
हां।
ओहिना रहय छै पैक भ-भ के राखल।